हेलो
हेलो हँ सर बोलू हँ जी बो हँ यौ बोलियौ न
हाल समाचार ठीक एछै हऽ कत रहै छी देखो करै छै हम हुँ ठीके छी अहाँ आर कऽ दुआ से
हऽ हऽ यौ हमरा दुआ से आहाॅं अहाँ सब केँ दुआ से हम सभ ठीक छियै। नै तऽ हमरा सभ नै तऽ हमरा सब - केँ रहै देथै नै तऽ हमरा सब केँ रहे देथै ओइ कॉलेज में
हँ बताउ कथी कहै छै क दिन दुनिया चैल दै छौन। निठल्ले बैठल छी की करबे कोनो काल केँ ऐप पर आइब जाइ छियै बतौअ खाना पीना भऽ गेलै।
अहाँ सभ वीडियो लेकिन बड़ी नीक अभी नै भेल।
नीक बनल छै न वीडियो। हमरा दिया कोइ कहतै जे अथियो में रहै छै। हऽ देखियो आरो वीडियो बनतै वीडियो आरो बनतै देखियौ न कॉलेज कऽ अन्दर सन्दीप यूनिवर्सिटी कऽ अन्दर विडियो बनतै पता यऽ यहो सब
कोई दिक्कत नै छै बढ़ियां वीडियो छै हऽ यौ।
सदीप यूनिवर्सिटीक अंदर वीडियो बनतै मस्त में
बिल्कुल बिल्कुल हमहुँ ऐब तऽ हमहुँ शामिल हो जायब वीडियो में। हँ हमहुँ ऐब तऽ हमहूँ कोन पार्ट में शामिल हो जैम
अच्छा हँ पार्ट में शामिल हो जाब मस्त लागत अथी में। काइल आदित्य केँ न काइल खुना हमरा बजै केँ नै मन छलै हम कहलिय ठीक छै आदित तऽ अपने स बजियौ अहाँ।
बहुत आदमी कहै छै ई बला विडियो कऽ
न हाँ
सब वहाए करलकै कलम हमर कलम नहि या हमर कलम या गेलै कलम मे आ जोंके धऽ लेलक जोंक धलेलक तेहेन की आधा घंटा के बाद देख खलियै पूरा खुन चूइस के गिरल बुझलियै मुदा अथिमे हम आब बुझबो नहि कैलियै कथि कहलियै।
हेलो न तबियत सब ठीक हा न तबियत सब ठीक छै ना
तबियत ठीक छै हमर रोग भेला से हाँ यौ तबीयत ठीके छैय अहाँ आरके दिन दया रहबै त हमर तबीयत खराब हेतै बताउ
हँ-ह-हाँ सब उपर सब ऊपर वला के देन छैय
सब उपर वला के देन छै। किछु आदमियो के देन छै ने यौ की
हें-ही
अहाँ आओर जे रहबे तऽ हमर जे मोन खराब भ जेतै एते जल्दी यौ की मजाल छै मन खराबके
ऐ-अ-ऐ वहीं सुइया सुइया दऽ क ठीक कऽ लेब
सुनू ने हमहूँ बड़ लदाख घुमैत रहै छियै न
लदाख कहाँ गेल छलियै नेपाले गेल छलियै जहिया बनाउ अहाँ सब सब कोय प्लान हाँ पोखरा काठमाण्डू मुक्ति-
ऐंयौ
ऐं-अ-हाँ
कथी कहलियै आयले छी कहिया जेबै घूमैलय अयले छी कहिया जेबै घूम
अयलसी
कै ला
अभी नहि जायब जहिया प्लान बनाउ ने
हाँ ओ लदाख लदाख नहि अस त नहि कॉलेज ऐल छलियै ऐल छलियै कॉलेज
कॉलेज कहाँ यौ गामे पर कनि फँसल छी कामसँ गामे
कतऽ फँसल छियै अहाँ गामे मे छी से खटनाइ के आवाज लगै छैय से कथी करय छियै से
ताला खटखटाबै छियै अपन हवे-हवेली अपन खोजै लय आयल छलियै अपन हवेली पे आयल छलियै खोले लय वहि दुकान वाला शॉ- कनि बनेलियै ने वैह मे कनि दुकान उकान खोलबाक छैय तऽ वैह सबमे अभी लागल छियै कनि
अच्छा कथी केे ले कम्प्रमाइज बात केलियै
कथी केँ नै यौ अथी हार्डवेयर सब केँ दोकान खोलबै
गाँव मे छियै -कहिया एबै अहाँ हार्डवेयर के दोकान खोलै छियै दिन छियै ने रौ नहि अहाँ अपन गाँव में छियै न ओ अपन गाँव कतऽ अहाँ कऽ घर भेल
हमर घर भेल बिस्फी जानै छियै
हऽ बीस्फी जानै छियै
बिस्फी से दू किलोमीटर अन्दर छैय भटरा घाट
भटरा घाट पहिल बेर नाम
भटरा स ससरमा सुनने छियै
ससरमा नै हऽ भटरो घाट पहिले बेर नाम सुन रहल छियै ससरमा उम्हरे हय न मणिगाछी दिसन ओइस आगाँ हय धाजबानै है ऐ नै सुनने छियो कहियो नै हँ मानिगाछी
तऽ उहै साइड हो गेलै झंझारीपुर साइड
हँ मानिगाछी म हमरो जमीन छै
कपिलेश्वर तऽ जानते होबे
हऽ हऽ कपिलेश्वर हऽ बुझि गेलियै कपिलेशर जानने छियै
कपलेशर से दस बारह किलोमीटर अन्दर छैय हमर घर
अच्छ कपलेशर बारह किलोमीटर तऽ ओ अथी पैड़ जाय छैय दरभंगा में ने आंय यौ
हँ दरभंगा हँ बोर्डर पैड़ जाय छैय बोर्डर बोर्डर
हँ बोर्डर बाद जीरो माइल कथि कहै छैय ओकरा आइ सत्यम आ कथि कहल जीरो माइल कहल जाइ छैय अच्छा जीरो मइल मला दुनु अच्छा मतलब जीमाइल भऽ गेलै तऽ अथी करै स मधुबनी आ ती है दरभंगा कऽ बॉर्डर आयौ
हँ एक तरह से एक तरह से हो गेलै हो गेलै विधान सभा वाला तब विधानसभा वाला हो गेलै
अच्छा जीरोमाइल अच्छा
मेन टेर हो गेलै दरभंगा मधुबनी केँ आ मेन मेन जे होइ छै न से हमरा गाँव स दु दू तीन दू तीन किलोमीटर बाद दरभंगा मेन बोर्डर स्टार्ट होइ छै हम सभ मधुबनी ये में पड़ै छियै हऽ हम हम सब मधुबनी
हऽ विस्फी तऽ मधुबनी ए अबै छै हऽ विस्फी मधुबनी अबै छै न
हऽ हऽ
बिस्फी प्रखंड पता और की सब करे छियै आ गाँव तऽ घर घूमे
की करबै अभी तऽ
नए
हे
ह नेटे बरा छोड़ रहल अहाँके
हमरा तरफ सब गाँव मे ऐम्हर की भेल छले आइ दिन में रौदा खूब रौदा बात चलैया
हँ हँ यो एनहू तऽ वही हाल छै कनि मनी
किस सब छलै हँ आ नेटवर्क जाइ छै अबै छै जाय छै अबै छै जाय छै अबै छै नेटवर्को आइ आथ नय छै आ लाइट थाह नय छै की कहलियै
हम टावर के नीचा में बैठल छी तैयो ने नेटवर्क छै
तऽ टावर के हिलाके पाइन दिय ने ओय में तहन ने नेट चलत नय कह आरथी मे पाइन द ल नय तऽह खोल दै छी अहाँ कनेक्ट कऽ कलिय कथि
जस्ट नीचा में छियै हमर हवेली छैय‌ बस बगले में ह धाँ दए देब
टावर अथी में खमा में पानि दियऔ ने अपने टावर चलल लाग अथी हे मोटरे चला दै छै जैड़ मे पइन दिऔ नऽ चाइर टा जेड़ होैत छै न चारो जेड़ पाइन दियै देखियऔ अपने अपने टावर चल लगतै हमरो टाबर बगले में है न ओ अथी जमीन की नय हमर रजिस्ट्रेशन भऽ रहल यऽ अभी हमर डी आर सी सी फेल भऽ गेल यऽ फेरसँ करबा रहल छियै दिक्कते दिक्कते पूरा नय कह छै ह नय छै हँ नय कहै छै मुसीबत के पहाड़ गिरै छै तऽ एकबागऽ अथिए पर अबै छै तैना हिते अहाँ भऽ गेल अभी ने एम्हर के छी ने ओम्हर
हँ लेकिन जल्दी करवा जल्दी करवा लु पैसा कैला की डी आर सी सी जादा के नय दे रहल छै
हूँ हयौ नय दऽ रहल छै किया पता नै किया रिजेक्ट कऽ रहल छै बार बार यौ हमरा जेहिया स सम्राट चौधरी बनवा देलियै तऽ देखियौ कइये नै रहल छै कामे नै
पता नय आ हमरा सुनैमे आयल हँ पाने सए बच्चा के डी आर सी सी स एत लोन नया बला के कि पुराना वला के से नय पता हमरा बुझैया नया वला के पाने सए बच्चा के शायद लोन पास करते ऐइ बेर
किया
आब से नय पता हमरो सुने में आयल एय एगो छै एनीए के न अथी हँ मने तीन सौअ बच्चा हँ तीन सौअ बच्चा छै बी टेक वला के ठीक ने बी टेक वला के दियए के ऐ तीन सौअ आओर बाद बकी एन्नी ओनी मिला केँ दू सौ तऽ अहाँके तऽ पै अहाँ अहाँकेँ तऽ दोसर साल यऽ नऽ
हँ तऽ उ बला भऽ जेतै नऽ काम
हँ अहाँकेँ से हो जायत नया वला केँ हमरा बुझाय सुनय मे आयल यऽ
हँ भऽ जेत ओकर नियम चेंज भैल हेतै तहन नियम चेंज होइत रहै छै नऽ कखनो कालकेँ संदीप ओझा तमसा जाइ छै बुझलियै अहाँक जाउ की हम गाँवे भऽ कऽ अथी करैत जाय छै इहै मऽ अथि मऽ गाड़ी लऽ कऽ जाइत रहे छै तमसा कऽ जाइत रहे छै हमरे घर तक जाइ छै तमसा कऽ मंडप पर जाइ छै नरसिम्हा स्थान हँ बड़खिसिया छै यौ आ मंडप पर जाइ छै नऽ तऽ जाइ छै नरसिंह माथा लंग गोर कऽ लैग कऽ आइब जाइ छै। आइग एकेटा वंशर रहै छै दूगो नय रहै छै। आय अथि य ई कथी आदित्य आदितो तमसाह छै बड़का आदित्य मिश्रा यौ अहीकेँ दोस्त अहीकेँ दोस्त यौ
नय यौ मस्त आदमी छै ब्राह्मण अपन
निकेँ आदमी छै मजाक करे छलु निक आदमी छै सब नीके हइ बताउ आ विकास सिंह नय यऽ उ तऽ आरो अरे
अरे ओकर मस्त रोल छै यौ बढ़िया वीडियो ओकरो आब बढ़िया बोलै छै पता
कखैन सीरियस भऽ जाइ छै कखैन अथि भऽ जाइ छै किछ पताए नय हमर मल्टीपल अथी छी नऽ यौ एक्टर छिये नऽ हरेक चीज म हम अर कोनो चीज हमर डॉक्टरो लाइन द देतै नऽ तैबो सुईया आर दऽ देबै सहिए जगह पर धऽ देबै ऑपरेशन आर करबाक रहतै तऽ आर हरेक चीज मल्टीपल डॉक्टर बनू मजदूरी सँ लऽ कऽ अथि तक माइर पीट आ कोनो चीज कहै छै बहुत अच्छा राजनीतिक कऽ बहुता चीज होइ छै।
हँ - हँ सबकछु मे आ मुखियो मे खार होयत की विकास
नय पता रहै नय पता यऽ नय हेतै जेनरल वला सीट नय हेतै नऽ एय बेरा नय हेतै जेनरल बला सीट नय हेतै एय बेरा एय बेरा हमरा आर केँ ओबी सी वला छै। हँ हमर ओ बी सी म अबै छै नऽ हमर ओ बी सी अहाँ कथी छिये ओबी सी मे अहाँ कोन अथी छिये कास्ट कोन कास्ट ओ अहूँ अथि छियै मतलब अहाँ अथि सत्यम कुमार तऽ सँ अहाँकेँ आहाँकेँ य जनसंख दो साल हमर आर केँ जनसंख्या यऽ बिहार मे बुझलियै अथी छै नऽ यादव केँ बात कुशवाहा केँ जनसंख्या छै नऽ आ इहो आ बी जेे पी यो पार्टी तऽ अथी दुआरे बचल छै बिहार मे नय दूगो कुशबा कुर्मी पर बचल छै पार्टी हँ कनि मतलब ओकरा अथी छै नऽ अथी कथि कहै छै उ सम्राट चौधरी नया - नया छै नऽ ऊपर से ओकरा अथि छै लोड छै एना थोड़े नऽ बिहार चलतै अ अभी ना समाज हे एखन बार यौ एगो हँ बहुत चीज भेल इ तऽ भा सर कार कऽ रहल य उ तऽ ओहिमे बिहार थोड़ि नऽ करै ओय सँ